हूँ- हू, सुनि रहल छी।
हँ, आइ हम साावनक के मास जे होइ छै, तेकरा बाड़े तेकरा बारे मे अपन, अपना सब चर्चा करब, हँ- हँ आवाज आयब
हँ अच्छा! चलू। कहू आइ हमरा कथी बतायब अहाँ!
हम अहाँके सावनक मास के बारे मे, किछु- किछु अपना
हू।
बतायब जे केना की होइ छै, साावन के मास मे सुनल जे छले सब दिन सब कहै छलखिन हे, कि सब महत्व होइ छै सावन मे। श्रावन मास। अपन सबके ते सावन मास सबसे पैघ छै ने, महिना। सब मास मे, धर्म मास। कहल गेल, सांस्कृतिक आर धार्मिक दुनू तरहसँ बढ़िआं होइ छै महिना। प्रकृति प्रकृतियो तहिना खूब सुन्दर रहैथिन, हरियर- हरियर। पूरा, आ तहिना भक्ति सब पूरा भरल रहै छै महिना। आ महादेव के व्रत करैय लोग, खूब सुन्दर- सुन्दर! वातावरण कते सुन्दर रहै छै, रेम झिम -रेम झिम। पानि पड़ैत रहल, पूरा हरा ह मरत मूड़क म मोर, कोइली, ई सब कते वातावरण मे गूंजैत रहै छै। जेना 'प्रकृति' अपन 'महादेव' के स्वागत के लेल। तैयार रहै छथिन पूरा, बढ़िया से। त, महादेव सब महादेव के सबसँ नीक मास छै ने। अथि सावन जे होइ छै से, महादेव लेल बहुत नीक मास होइ छनि। ओहिमे सब महिला जे होइ छै, ओहिमे पति के शिवजी पार माता पार्वती के जन तपस्या केने रहथिन तऽ एहि मास मे हुनक साावन मास। हुनका सफल भेल रहनि ई तपस्या, ताहि दुआरे सावन मास मनायल जाइ छै, मेन छै सेहो बात। छै समुद्र मन्थन जहन भेल रहै, तऽ इएह टाइम में ओहो महादेव चन्द्र नीलकण्ठ भनल रहै कण्ठ में अपन विष पिहने रहथिन, इएह मास मे तऽ ई दुआरे बहुत बेसी एहि मासमेऊ शीतलता होइत छै, हरियर- हरियर रहैत छै, तऽ ए मास में हुनका जल दे के ठंडा कयल जाइ छनि, महादेव के जलाभिषेक जे लोकोग करै छै कथी ओहि दुआरे जे खूब क महादेव पर जल चढ़ाबी, जे महादेव के जे विष देने पिने रहीन एकदम ठण्डा रहथिन महादेव। ओहि दुआरे मेन ईने महादेवके बहुत बढ़िया मास मानल जाइ छै- छै। ओर एहिमे महादेव के अथियो होइ छै, कि शिव ग
शिव? कथी कहलहुँ? शिवके शिव
सोमवारी के, हँ- हँ- हँ से सब कांवरिया सब पूजा करे लए जाइया बाबाधाम, कतऽ -कतऽ एहिमे बोलबम हर सोमवारी में हरेक मे व्रत करे या लोग सोमवारी मास मे, ह गंगा जल जेकरा जे अपन जुड़े छै। छैन अपन पूजा पाठ करै छैथ। अब ई सब विवाहिक जीवन में जे होय छै, सेहो अपन नीक होय छै सुख। मे बनैत बनल रहै छै वैवाहिक जीवन। और सावन के रंग हरियर रंग एहिमे देखबे अहाँ मधुश्रा वणी झूला सब कते होय छै झूला झूलक। लोग मधुश्रावणी मे हरियर -हरियर साड़ी हरियर -हरियर चूड़ी। सब पहिर कऽ खूब सुन्दर से तैयार रहल एकटा बहुत सुन्दर पाबैनो होय या अपना सबके संधि अथि में। सावन मे मधुश्रावणी, जे कनिया सब तेरह दिन तक ओ पूजा केली नून- तून नैय खेली भोजन सब कऽ- कऽ एकदम सादा सँ रहली महादेव के पूजा केली विषहर शिव पा -पार्वती के पूजा होय छैन। और फेर जी ओहिमे अपन लोक जेना प्रकृति संगे लोक जीय लगैया। ओहि संगे खूब सुन्दर हरियर- हरियर में रैम जाय छैय लोक। ओहि मे अपन र -र रमल आ। संग- संग शिव पार्वती सबके खूब पूजा पाठ केलक। पूजे पाठ वाला महिना छैय इ, आ बोलबम जाउ बोलबम मे देखियौ जााकऽ साावन मास मे कते कांवरिया सब रहै छैय। पूरा भड़ल साावन मास मे। काँंवर सब जाय के तऽ अंत नै छैय, रंग- रंग के कावरिया सब के देखबै। को पैदल जाय या कोई बसो जेका अपन जेना सुविधा होय छैन ओय मे गेल, ओय मे ऊँच- नीच। जात -पात कोनो छैय, किछो नैय अपन सब अपन गेल बोलबम- बोलबम ना नारा लगबैत बाबा के दरबार में, जे जतेक अपन ब बोलबम में। पैरे गेल कोय -कोय अपन बस स गेल। सबके अपन -अपन श्रद्धा छैन हँ। जाइत बहुत लोग दंडो प्र सुल् सुल्तानगंज से गंगा जल भरैत। आ सब अपन ओय कठिन यात्रा करैय, सब सावने मास मे सावन मासके अपन अलगे महत्व छैय। त ओय मे संग- संग हरियर रंग एकर वैज्ञानिको महत्व बहुत होय छै एय में अपना सबके तऽ ओनहो कहै छैय लोक जे सावन मास मे मीट, मछली कुछ भी नहि खेबाक चाही। कहै छैय जे कि हँ न लोग अपन आप मानैया जे नहि खाय, लेकिन ओ वैज्ञानिक को सब कहेै छथिन जे एैय मास में तामची भोजन, अथी सब नहि खरबाक चाही। कारण छै जे बहुत एैय मे पाचन तंत्र जे होय छै से, बड्ड कमजोर भऽ जाय छैय। एय मास मे तऽ ओय स की होय छै जो पचै नहि छै तैं वैज्ञानिको सब कहै छै जे, ई वला मास मे आहाँके ई माछ -मछली सब नहि खेबाक चाही।
अच्छा और मधुश्रावणी वाली सब लेल की कह बैन।
स्विक भोजन करू जे, हँ मधुश्रावणी वाली सबके छैन मिथिल सावन मे हिनकर अलगे महत्व होय छैन। मिथिलामे अपन गीत-नाद नवविवीहिता सबके तेरह दिन धरि खूब क पूजा पाठ करती नून भोजन नहि खेती
समरल्
खूब सजली सवंरली हरियर- हरियर चूड़ी, साड़ी सब रंग -रंग के पहिरै छैथ, संग- संग झूला सेहो झूलै छैथ। झूला सब संग अपन झूलो वला महिना होय छैय न
एक्के टा नहि कमरिया काँवर ल क गेल पबनैतिन पूजा मे बेहाल और और बांकी लोग सब सोमवारी लए
सोमवारी लए बेहाल, खूब व्रत करैया कोय अपन रंग-रंग के मेंहदी लगाव ओय मे सेहो के बहुत प्रधानता छै जे हरियर-हरि-हरियर मेंहदियो लगेनाय सावन में बहुत नीक छय। एकर अपन अलग छैय जे, मेंहदी लगाउ हरियर- हरियर चूड़ी, साड़ी सब धार्मिक इ स दुनू तरफ स छैय नीक जे, बरसा ऋतु होय छैय चारू कात हरियाली हरियर रंग अैंइख, मस्तिष्क सब लेल नीक होय छै ई महिना। अतऽ आहाँके अथियो रहत चर्म रोग सब जे होय छैय से बर्ष सा मे बहुत देखबै, अहाँके रंग -रंग के ई सब महिना मे हेत ओय सब दुआरे मेंहदी लोग लगवेै छैय हाथ में, गर्मी बहुत होय छैय तेै सब स सावन मास इहो सब लेल बहुत नीक होय छैय ई महिना तऽ साावन मास जे होय छै से, सब किछ प्रकृत ति लेल वैज्ञानिको रूप सँ, सब चीज लेल बहुत नीक होय छै।
हँ आ साग- साग -ताग खेनाय कतौ
हँ नहि साग नहि खाउ, हँ साग कहै छै वर्जित होय छै जे, कीड़ा दुआ दुआरे हँ कीड़ा सब दुआरे
चु-चूकि हमरा लगेैया ना मोन। उम्म अथि रहै छै नमी वला वातावरण रहै छै। और अहाँ खुलल-खुलल किछ देखियौ नै सकै छी तुरत मे सब चीज मे आ अथी लागऽ लगै छै, खेनाय तऽ एकदम बिल्कुल बाहरी चीज बाहरी चीज नै खाय, बाहरी चीज सब सँ परहेज करबाक चाही। सावन मे बहुत चीज के छै ख्याल राखऽ पड़ै छै, अपना सब दिस अहाँ के एहि महीना मे जे छै से बैड़हो के डर रहै छै, हुं। और पेएन बुनिके लोक अपन पहिने से ओरियान कऽ लै छैथ हां।
आ एमे अपन घरे अंगना के लोग हरियर, हरियर सब्जी-वब्जी जे सब्जी तरकारी सेहो होबो करै छै खूब। सावन मास मे सब किछ के सब अपन-अपन बहुत नीक महिना होय छै ई। कहै के छै जे अपन हर सावन मे खान
अपना सब मे सावन मे तऽ अहाँ सब अपना सब कहिये रहल छियै। आ होय की छै त हर मास सँ एकटा आस्था जुड़ल छै, हर मही मास के एकटा प्रधानता छै तऽ कनिक सावन मे पूजा-पाठ कनि बे सी होय छै और शुरुआत भऽ जाय छै पूजा-पाठ के नेै।
हां होयते छै उहो बहुत होय छै।
एखन सँ लऽ कऽ सावन सँ लऽ कऽ अहाँके छैठ धैर तक तकर बाद ई सब पाबैन तीज, त्यौहार जे कहै छै से लोक लागले रहै छै, दिनों छोट भऽ जाय छै। दिन छोट भऽ जाय छै, काज बेसी
काज बेसी भऽ गेल, लगातार आ सोमवारी के तऽ अपन सब सँ पैघ प्रधानता साएह छै जे अहाँ के महादेव के मेन महीना होय छैन ई। और कि प्रकृति और भक्ति दुनू के अपन मिलान होय छै एैय मे। खूब लोक सजेैया, सवरेैया, त्वजेैया। सबरैया संग-संग पूजो खूब नीक से करैया।
हुं।
सब किछ भक्तिये वला महीना होय छै ई एकदम बहुत नीक मास। वैवाहिक जीवन के लेल सेहो बहुत सुखमय होय छै ई महिना, जते मोन से
किसानो सब लेल, किसानो सब लेल नै। हरा खेत स, हां पेएन नै पेएन होय छै, हां।
पेएन पड़त तऽ पूरा हरियर हरियाली पूरा सौंसे किसानो के मोन एकदम
आ ए महिना मे होय की छै सोन महिना मे तऽ अहाँ जे ठाएड़ लगेबै उ सबटा ठाएड़ लाएग जाएत।
हां जे अहाँ जे रोप रे रोपब गाछ वृ
हां कियाएकि ओय मे सुखापन कम रहै छै, बैशाख मे लगेलहा जे गाछ रहै छै से आ सावन मे लगेलहा जे गाछ रहै छै सोन वल मास वला ओय मे कनिक बेसी आ बैशाख बला मे बेसी सुख-सुख सुखाय के डर रहे छै, सु अ बैसाख
अपन जे महिना होयया से सबसे छै आत्मा के शुद्धि के मास होइ छै। एहि मास मे शिखा सभ मासमे सिखबैत अछि जे महादेवके जेना नील नीलकण्ठ बनलखिन विष पी कऽ तहिना हमहुँ अपन समाजमे बुराइके विष पी कऽ मतलब बुराइ सभके खतम कऽ कऽ अन्तमे अथी करी, प्रेमके अपन संचार करी, अपना आ एहन कोशिश करी जे अपन हरदम केकरो एहन वचन नहि कहियै जे केकरो खराब लगय। से एहन अपन आपक अन्दरक बुराइके खराब अन्त करी, नाश करी। महादेव जेना अपन विष पी कऽ नीलकण्ठ बनला और विष पीलाह, तहिना समाज के कटुता बुराइ सभके पी कऽ सब अपन-अपन अन्दर के जते नीक चीज ये सेकरा बाहर निकालू, धर्म हँ लागि जाउ।
जे किछु बहाने कऽ कऽ धर्मके आचरण करै, जाहिसँ कि किछु पाप नाश होइ आओर किछु लोकमे मोन निश्छल होय, मोन शुद्ध होइ। सभसँ पैघ की छै, कतहु केओ पूजा कि पाठ करै छै, ओ सभसँ मोन हलुक तऽ होइते छै, स्वास्थ के दृष्टिकोणसँ हँ, आ मोनो हलुक भेल। केकरो प्रति राग बिना, केकरो प्रति राग द्वेष, मोनमे ईर्ष्याक भावना, ई सभ नहि अबैत छै। जखने शरीर मे सूध तऽ रहै छै या, किछु एहन चीज रहै छै धर्मसँ जुड़ाव या मतलब, एहेन तरहक चीज मोनमे होइ छै, जे हम ककरो नीक करी, तऽ नीक करी तऽ भावना आ नीक-नीक विचार सभ उत्पन्न होइ छै।
ई मास के ताहि दुआरे मानल जाइ छै जे बहुत नीक महिना वएह सभ दुआरे जे शुद्ध होइ छै। ई महिना एकदम एहिमे अपना आपयो के कोशिश करी जे एहने बनल रही। समाजके कटुता के बुराइ सभसँ हटा कऽ अपना आपके ओहि नीकमे ढालै के कोशिश करबाक चाही सबके।
एकटा नीक संदेश ई सावन माससँ सब प्राप्त होइ। होइ छै लोकके, समाजके लोकके मोन एकदम निश्छल छल, जेना साउन हमरा लगैए साओनमे सभचीज हरियाल रहे छै, तेना तहिना भगवान जे छै से मनुक्खो सभके मोन हरखित भेल रहैय। हँ कनि पानि पड़लासँ कनिक माथो लोकके ठंढा रहैत। छै से कनि ओ जे ग गर्मियो कनि कम रहे छै त नीक मिलााजुला के जे छै साओन मास एटा नीक अनुभव देत।
करू हँ, आओर की सभसँ प्रार्थना साओन मासमे करू जे अपन मिथिला के और सब